हेलो
हलो
हँ नमस्कार मित्र
हँ यार बोलू नऽ
मित्र हमर मानल अछि जे कोनो व्यक्ति सँ पहिले बेर भेंट होइत अछि तऽ ओकर पहिले छाप बहुत गहरी असर छोरैत अछि ओकर बोलबाक तरीका व्यवहार मुशकी आ सबक सम्मान देखबाक ढंग बहुत किछु कते दैत अछि पहिले छाप कई बेर लम्बा समय धरि मन मे बसल रहैत अछि मित्र
हँ बिलकुल सही कहैत छी हमर अनुभव अछि जे नीक व्यवहार आ विनम्र भाषा कोनो व्यक्ति केँ खास बना देत धान दौलत सँ बेसी महत्व चरित्र सोच आ समान पूर्वक व्यवहार होइत अछि एहन व्यक्ति सभक मोन जीत लै
बिलकुल हमरा कॉलेजमे एकटा एहन विद्यार्थी भेटल छै। जे सब गोटेक सम्मान करैत छै आ शिक्षक होथि आ सपाटिक सब केँ एके नजरिया सँ देखैत छल ओहि देखू बहुत प्रेरणा भेटैत छल
एहन व्यक्ति केँ संग समय बिताबल अपना स्वभाव बदलय लगैत अछि सकारात्मक सोच आ विनम्र व्यवहार धीरे - धीरे जीवन कऽ हिसा बनि जाइत अछि समाजमे सेहो एहन लोकक बहुत मान होइत अछि
जखन कोनो व्यक्ति समयक मूल्य बुझैत अछि आ अपन विचार निभाबैत अछि तखन लोक ओकरा पर भरोसा करैय लागैत अछि भरसा बनब कठिन अछि। मुदा बच्चा कऽ रखब ताहि से बेसी कठिन अछि
सही कहलहुँ ईमानदारी आ सच्चाइ व्यक्ति कऽ असली पेहचान होइत अछि झूठ बोली कऽ किछु समय लेल फायदा भेटि सकैत आछि मुदा सम्मान नहि भेटैत अछि
हँ बिलकुल एकटा प्रभावशाली व्यक्ति अपन सफलता पर घमंड नहि करैत अछि ओ हमेशा दोसर के आगा बढ़बाक प्रेरणा दैत अछि ई गुण सबसे नीक मानल जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे नीक सुुनबाक आदत सेहो प्रभावशाली व्यक्ति पास पहचान अछि जे दोसर बात ध्यानस सुनैत अछि ओ सभक प् प्रिया बनि जाइत अछि
हूँम्मऽ प पहिली रावा साफ सुथरा हो मुदा व्यवहार ओकरासँ सेहो नीक होयत तखन व्यक्ति सब हक मन मे खास जगह बना दैत अछि बाहरी रूप से बेसी जरूरत अतिरिक्त गुण होयत अछि
बिलकुल नम्रता धर्या आ मुस्कान एहन कहने छथि जे कोनो बजारमे नहि भेटैत अछि इ गुण अपन मेहनत सऽ विकसीकरै पड़ैत अछि
बिलकुल प्रभावशाली व्यक्ति अपन गलती स्वीकार करबाक हिम्मत रखैत अछि आ गलती स सीखी क आगे बढ़ैत अछि ई बात बहुत प्रेरणादायक अछि
जे व्यक्ति अपन सफलता संग संग दोसरक सफलता पर सेहो खुश होइत अछि ओ सच्चा अर्थमे महान होइत अछि फिर स नहि प्रेरणा लेबाक आदत होेबाक चाही
कठिन परिस्थितिमे शान्त रहबाक सेहो एकटा विशेष गुण अछि घबरायब बिना समाधान खोज यब बुद्धिमानी निशानी होइत अछि।
हँ आ जिम्मेदारी निभाबै वाला व्यक्ति पर सबक विश्वास रहैत अछि परिवार मित्र आ समाजसभ ओकर सम्मान करैत अछि
हमरा लगेतअछि जे सकारात्मक सोच व्यक्ति के चेहरा स झलक दैत अछि एहन व्यक्ति जाहि सँ भेटैत अछि वातावरण सेहो सुख देवबनि जाइत अछि
हासही बात प्रेरणादायक शब्द ककरो जीवन बदलि सकैत अछि एकटा नीक सलाह बहुत नीक बदलाव आनि सकैत अछि
बिलकुल प्रभावशाली व्यक्ति अपन ज्ञान अपने धरि सीमित नहि रखेत अछि ओ सबके सीखबाक आ मदद करबाक पसन्द करैत अछि
सहयोग करबाक भावना व्यक्तिके महान बनबैत अछि समाजमे ओहिना लोकसभ सब हकबेसी याद राखल जाइत अछि
हुम्म बिलकुल सम्मान पा लेल पहिले सम्मान लेब जरूरी अछि जैय सभक आदत करैत अछि ओकर आदर अपने आप होय त अछि
से जीवन मे अनुशासन सेहो बहुत जरूरी अछि समय पर काज करब आऽ जिम्मेदारी निभैयवा सँव्यक्तित्व मजबूत बनैत अछि।
आत्मविश्वास रहबाक चाही मुदा अहंकार नहि विनम्र आत्मविश्वास हव सुन्दर गुण मानल जायत अछि
हँ सही कहेलु मेहनत भरी आ निरतरता सिखवा के इच्छा व्यक्त के सफल बनबैत अछि ई गुण जीवन भर साथ दैत अछी
ह हमरा लगैत अछि जे प्रभावशाली व्यक्ति ओहि के कहल जाय जे अपन कर्मसँ लोकक प्रेरणा बनाय खाली बात नहिही कर्म सेहो महान होयबाक चाही।
हम पूर्ण रूपणसँ सहमत छी। नीक व्यवहार सच्चाइ मेहनत सम्मान पूर्ण सोच व्यक्ति के सब प्रिय बना दैत अछि ईसभ गुण अपन जीवनमे अपनाबय चाही।
निष्कर्ष ई आ छी जे असिली इंस्पिरेशन चेहरा नहि बलकी व्यवहार चरित्र ईमानदारी सम्मान आ कर्म से बनत चीज जे व्यक्त एहन गुण अपनाबैत छी ओ सब दिलमे हमेशा सम्मान स्थान बना दैत अछि।
तोराा की लगैत अछि एकटा प्रभावशाली व्यक्ति केकरा कहल जाइत अछि हमरा बुझाइत अछि जे जे व्यक्ति अपन व्यवहार विचार आ कर्मसँ लोलक दिल जीत लैत अछि ओहिके असली प्रभावशाली व्यक्ति कहल जाइत अछि।
हमहूँ एहन मानल छी जे सुन्दर चेहरा किछु समय धरि आकर्षित करैत अछि मुदा नीक चरित्र आ मधुर व्यवहार जीवन भर लोकक मन मे बसल रहैत अछि।
हमरा इसकुलक एकटा शिक्षक यएाद छथि ओ कखनो जोरसँ नहि बजैत छललाह मुदासँ विद्यार्थी हुनकर बहुत सम्मान करैत छल कारण एकर व्यवहार बहुत सरल छल
हँ सम्मान हमेशा डरसँ नहिी बल्कि प्रेम आ विश्वाससँ भेटैत अछि एहन व्यक्ति- समाज मे सबक प्रेरणा बनि जाइत अछि
प्रभावशाली व्यक्ति अपन समयक बहुत सम्मान करैत अछि
ओ कखनो बेकार सम नष् न करे छी आ दूसरक समयक बोल मूल्य बुझैतके अछी।
सैकिलो समयपर पहुँचनाा अपन वचन निभबाक आ जिम्मेदारी पूरा करबाक व्यक्तिके मजबूत बनबेत अछै।
सही कहलहुँ। जे व्यक्ति सभ परिस्थितिमे शान्त रहैत अछि ओ कठिन समयमे सेहो सही निर्णय क सकैत अछि ई गुण बहुत लोकमे। होइत अछि
हु बिलकुल। हू। आइ जे व्यक्ति गलती स्वीकार करैत अछि ओ सभसँ बेसी सीखैत अछि गलती छिपाबैके बदला ओकरासँ सिखबाक बुद्धिमानी अछि।
प्रभावशाली व्यक्ति कखनो दोसरोक सफलत से जड़ैत नहि अछि ओ खुशी बनबैत आ आगे बढ़बाक प्रेरणा दे छी।
हु ईर्षा से किछु नहि भेटत आ मेहनत आ सकारात्मक सोच सबस सफलता बस भेटत अछि
नमरवर्तता व्यक्ति असलीमे आधा
जेना अछि जे विनम्र रहैत अछि ओकर सम्मान अपने आप बढ़ैत चलि जाइत अछि
नम्रता व्यक्तित्व असलि ग्रहण अछि छै जे विनम्र रहैत अछि ओकर सम्मान अपने आप बढ़ैत चलि जाइत अछि
प्रभावशाली व्यक्ति अपन ज्ञान सबहक सङ्ग बाँटैत अछि ओनाहीं सोचैत अछि जे खाली हमनी आगाँ बढि
बिल्कुल एहन लोक समाजमे बदलाव आनैत अछि हुनकर कारण बहुत लोग अपने जीवनमे सफलता पबैत छथि
हाॅं हमरा लगैत अछि जे मुस्कान से व्यक्तिगत महत्वपूर्ण हिस्सा छै एकटा सच्ची मुस्कान सम्बन्ध मजबूत बना देएत अछि
सही बात मधुर भाषा ओ सम्मान पूर्ण सब ककरो दिल जीतबाक सब आसान उपाय अछि प्रभावशाली व्यक्ति आ अपन परिवार आ मित्र सब सम्मान करैत अछि ओ अपन सम्बन्धिके बहुत महत्व दैत अछि
प्रभावशाली व्यक्ति अपन परिवार आ मित्र सभक सम्मान करैत अछि ओ अपन सम्बन्धिक बहुत महत्व दैत अछि
हाॅं सम्बन्ध धनसे नहि बल्कि विश्वास प्रेम आ सहयोग से मजबूत बनैत अछि कठिन समयमे जे व्यक्ति दोसराके सहायता लेब आगे ब- -ढ़बा अछि ओ अश्ली महान व्यक्ति होइत अछि
कठिनसे सही कहलहुँ सहायता
करता भावनासे समाजमे प्रेम अपनापन बढ़ैत अछि एहन लोक सदिखन याद राखल जाइत अछि
बिल्कुल आत्मविश्वास जरूरी अछि मुदा घमंड नहि दुनूके बीचित अन्तर बुझबात बहुत आवश्यक अछि मेहनत ईमानदारी आ अनुशासनस कोनो व्यक्ति अपन सपना पूरा कऽ सकैत अछि हमरा लागैत अछि जे हमहूँ एहन व्यक्ति बनी जेकरा देखी लोक प्रेरणा लेथि आ सम्मान करथि
अवश्य बनब रोज थोड़ा-थोड़ा नीक आदत बनायब तऽ व्यक्तिगत अपने आप प्रभावशाली बनत जाइत अछि जे असली ई प्रिशन कपड़ा स्वरूप आ धन नहि बल्कि व्यवहार ईमानदारी सम्मान मेहनत आ मानवता सऽ बनैत अछि।
हाॅं बिल्कुल तोहरा की लागैत अछि एकटा प्रभावशाली व्यक्ति ओकरा कहल जाइ अछि
हमहूँ एहन लगै बहुत पसिन्न छै कि कारण ओ समझ प्रेमसभ बड़ बात करैत छथि आ कखनो घमण्ड नहि करैत छथि
हूॅं हमरा अनुसार जे व्यक्ति अपन व्यवहार ईमानदारी आ सम्मान पूर्ण सोचसॅं सबक दिलमे जीतैत अछि ओहि ए-के प्रभावशाली व्यक्ति कहल जायत अछि हमरो एहन लोग बहुत पसिन छथि कारण ओ। सबक प्रेम से बात करै छथि आ कखनो घमन नय करैत छथि। नम्रता आ मुस्कान एहन गुण अछि जे कोनो व्यक्तिके पहचान बना दैत अछि।
हाॅं सही केहलौं प्रभावशाली व्यक्ति अपन समय मूल्य। बुझैत छथि आ अपन सभ जिम्मेदारी समय पर पूरा करैत छथि।
हाॅं ओ दूसराक मदद। करबा मे सेहो सदिखन आगे रहैत छथि एहि कारण सभ लोग हुनका सम्मान करैत छथि
सही कहलू मैने कनिकशन साकारात्मक सोच व्यक्ति के जीवन मे से सफल बनबैत अछि
हूॅं मेहनत अनुशासन सकारात्मक सोच। व्यक्ति जीवन मे सफल बनबैत अछि जे व्यक्ति।